कठोती ले जो हं। अभी होते त ने जयतै।
हलओ।
हँ।
हँ प्रणाम।
हालो हँ खुश रह क हालचाल।
हँ सब ठीक है तोहर।
की हाल चाल। हमरो ठीक छैय।
करेबा हं, हमरो आर सब ठीके है।
छैय। खाना पीना होइय गेलै।
नइ होलै।
ह हमरो नइ होलेन अभी, अभी तऽ रोटिए पकेलियै हन। हालो।
लेय।
अभी रोटी पकेलियै हन। अभी रोटी पकेलियौ हमे, आब होय जेतौ। कनी देर में आब खइबो-पीबो।
हँ।
हल्का बारिश होइ रहलै हन एने।
पड़ै छै एने, हमरो कऽ।
ओ हम तऽ बाहरे ही हिये बरनडे में। बाहरे हइये।
कुछ नै।
तोहर आवाज आबै छौ। हँ। हँ इहे हो सकै छै, रहै ने दही। तोहर आवाज आबै छौ।
तोहोरे बाता की।
हँ तब आर की, बात होबे छौ, आवाज आ रहलों हन।
अच्छा हँ तोरो आबै छौ तनि, हँ।
कटैल दऽहि, कटैल दऽहि, कोइ बात कटते-अयतै आर की।
हँ, हँ।
बीच-बीच में कैट-कैट जाइ छौ, नइ।
हाँ।
बारिशें बजेह से, बारिशें के बजेह से ओसे होइ रहलौं हन।
हँ, की बनेलिहि।
तोहर खाना-पीना, हमें रोटी खाली बनेलियो सब्जी रहबे। करोऽ दीने के। सब्जी हैये हेलो, धइल दू किसम। ओ हमर नहि खेलको अभी कोई।
बच्चा-बतुर खा कऽ ओ नहि ने अयलखिन हेन तऽ अयथिन तब सोचलियै खयबै। ई दुनू खाइए लेलकै हेन।
हमर मैच दै रहलै ने, रोज मैच दै छै ये।
हँ कल्हे जीत लेलके हइ।
उएहे तो देखै छियै रोज मैचे दे रहलै, अभी देख रहलखिन हँ।
हँ अभियो मैचे दे हैय।
हँ उहे देख रहलखिन तब खैथिन।
बनल रहै, कुछ बनल रहै तऽ ऊपरे ने बनेलियै तऽ ऊपरे सब खाय-खा के याद होते है।
अच्छा-अच्छा ओ।
आ एक आध एक बतेलकै, सात बजे साँझ कऽ।
ओ, अच्छा।
तब कहलियै जो ले आ, बरसातके मौसमों छै कनी ठीको लगतै।
हँ ठीके केल्हि।
हँ खाली रोटियए बनेलिए हें। सु हँ सुखले अऐसन बना देलियै, रोटी बनाय देली।
ओ, हो ठीके कहिनी।
ऊपरे मे करै छियै, किचेन आरमे सन नहि किछु करै छियै। तऽउपरे मे बनेलियै सभ आ फोम बला आज कल प्लेट अयबे करै छै।
के ऑन कइले चइल रजै
ह वही सब होइ छै।
हँ ठीके रहै छै।
हँ ओही दुनू खिला पिला देली चइल गले निचे हमे एऐथिन तऽ खेबे,
अच्छा
ऊपरमे ज्यदे नहि परेशानी होइ छै, नहि जाादा साफ सफाइ नइ कुछ फेको। एगो दूगो बर्तन हो, बाकी कुछ नय होइ छय, खाली बनबै बाला बाकि सब आजकल प्लेट आइए ने जाए छै, बजार बला। हँ इसीलिए जा तब
हमहुँ आर रहै छी तऽ ओकरेै जादे मषे के कोइ जरूरत नहि
हँ एगो बंडल मगा लै छिय, चलते रहै छै।
हँ हमहूँ वैसे ही पचीस रुपैआमे दै छियै, एक बंडल ने।
हँ कटोरी रहल प्लेट रहल जेकरा जेस बर्तन मांग जु झुठो के एन्ने लेटाउ, ओन्ने लटाउ, आ किचन आर पोइछ पाइछ के चइल ऐलियै। हम बुझे छियउ काज मतलब हँ दुपहर वला भुज जिया छै तऽ ओकरे भोरे गरम करके इसकुल मे द देबै तऽ नहि होते!
हँ होतै नै खराब नै होतौ बरसातमे नै होतौ खराब।
राइत फ्रिजमे राइख देलियै हन, राइख देलियै ह फ्रिज
ह तब अर्ग नै होतो भोरे कर देभी गरम।
आ भोरे होतै तऽ तनिगो तेल दए कऽ गरम करि कऽ अपना रोटी बना कऽ दए देबै। सेहन करबै।
हँ तबा
ओ आलुए भुजिया बनेलियै दाइल भात भुजिया एक दू पात बनेलियै। आँ
सब खुश छै
बहुते खुश सब छै खुश छै, अबकाय गेलै सभकिछ छोड़ एलै।
ह -ह-ह-ह खोज भेलै मोबाइल कहाँ -कहाँ मोबाइल के जिकर नहि दस बीस रुपैआमे देतौ सीम लेबौम। हम कहि कन्ने दस बीस रुपैयामे मिलै छै।
हँ एकरा पास मोबाइलो ने छै, बाबू पास छै, बे करै दादा पास दूगो छै, कते के ढेड़ी
हँ ई बात तऽ छै, हँ से सभिये के छै, स्टरो रखल रहै छै।
हँ -हँ दोसरा के ये सब दोस सब पर खाली ध्यान दै छै अपन पर नहि दै छै कि हमरा केहन मो इल य इएह सब ने होय जाइ छै, आदमी अपन से पहिले दोसरे पर ध्यान देने रहै छै।
हुँ, हँ। हँ तह, हुं।
इह सब छै, पुतो खुश छै, छोड़े ने
हँ- हँ हम तऽ खु खुशो छियौ एते ह, ई लगै छी कि अभी नहि कोइ काम अथी वाला रहतै ने। तऽ कुछु ज्यादा ही खुशी मिलेतियै, से बात छै, बुझ गेल।
पूरा होलो तऽ, दूसरा अ आइ वैसे रहते है ने, तऽ जादे बढ़िया रहते है।
हमर तऽ अभी चैलेंजतौ से, चलतै ऐसे पाच मिनट तौ तनी जादे की करतीयो से बात रहै, जे मन से।
हँ
हँ, तुहे न करजिया मन से रहतै ते, पहिने लग लगतै र क किछु कर हँ, अच्छा!
हँ, तैयो नहि से हँ होलै, आर कि आँय?
हँ, तऽ बहुत होले ह, कम से कम ओहो माथा पर एगो टें टेशने ने रहै, माथा पर टेंशने रहै छै।
हँ।
टेंन टेंशन लगले रहै छै, दहि चाहे नहि दहि। टेंशन तऽ लगल छौने, से होलै।
हँ।
हूं। ओ कहि रहे आओर आएगा ने मैथिलीमे, आएँ।
ह, आर आर लगे छै ने, तब खत्तम होल दूसरा फीर होत से, अच्छा!
हँ, काहेकि सब तऽ होइए गेलै, तऽ ऐसे सुनतै एकासँचा बतिएबो करतियै।
हू, तब की।
को भी हक कर लेथिन से अच्छा!
तऽ।
कल्हे पूजबा आर के मिलते, पूजबो आर के कल्हे मिलते। हँ।
ओ, आइ केकर -केकर रहै छै, सात गो के रहै।
नहि जानिये, उहे घर मे, पता नहि केकर गैस
दूगो तऽ दादाक के नम्बर रहे, हमरा दिखले।
अच्छा! दूगो दादा छै।
हँ, तेंतालिस वला, एक सए दस वला। दूगो नम्बर तऽ हम चिन्ह गेलियै, आर बकी सब केकर- केकर अपन दोस्त, सहेली ई सब होतै। निरंजन से भी बात केलीयै।
अच्छा! ओहो कलकै, फिर केल ओ
आर हमहूँ -हमहूँ नहि करि पेलियै, हन आब आबै छियौ, हम कहलियै आउ आर की। तब तक तऽ हमर रस्ता बैठ जेयबै।
शुरू होइ जयबै, कहै छिय बैठि जेबै, शुरू करबै, कोशिश करबै, कि क
कैसे की होतै, हमरा की पता।
पूछतााछ करबै की।
हँ, हमरो बत पता नै पूछता छ मे कुछ पता चलत आर ह
कुछो- कुछो ऐसी पता लगतै तऽ कुछ- कुछ बात डूब कतेक तिनका के सहारा वोही चीज छै आर की ने।
बैठल- बैठल छियै जैसे ही बतिया बतिया लै कान उहे ने कहल कोची बतियाहोइ इहेयने का खाय कब आए कहाँ घूमे इहे सब ने हम कहले यहा हे तब तऽ बताइये।
ह
क फेर ऐसे एक घण्टा बतियाते बेकार ह ने तऽ हम
कहलकै से अनिता पुआरिता त यही दूगो एकदम मन से काम किए।
ह रजुआ कहलियै हमे।
तब फिर कहे फूफू भतीजी एक हथिन्ह ह।
हम जैथिन की कहै छै रजुआ जे बते दस मिनट बचे परसेन करते रहै छै त लरकोरी बैठनी तऽ कर ठीक
ह एक बारो सब अथी रहै आरके।
फेर शुरुए समझदार रहियै आ अबरी बला फेरा प गेल इएह सब चक चौदह पन्दरहे होय कैसी हो बताए कबतक भरसकभरपाइ हो तऽ कहलकै कि आर की कहै रहै जान ह आर कहे रहेै कि दीदी दुए दिनमे सब कम्प्लीट कर हम होबे नै केलै कम्प्लीट हम कैसे कैर लेती। कोइ समझै छै, कि कम्प्लीट हम कैसे केलियै। अगर जो नए फॉम लिखेते है त सब सही रहते है। लिखा जाइ छै, तब ओकरामे हमे की करियै।
भोरे तऽ दू पारी सब लैकन बदमाशी करिके दू तीन गो कैर देलकै। तर
ह दू गो लगै छौ। तोरो खरी देलकौ दूगो तीन गो हमरो।
ह वइसे ही केलकै, हमर त ने पुरतेरा हमर बड़ी मेहन।
तू ओकर खाते है।
हमर आज पाँच - छ गो बचल रहै समझलि। आ जे दुइयएगो होलो आइ दुइयएगो न पूरा होइ गेल देलक सब अथी कैर देलकै। होइ गेलै तऽ हम की करिए। धराधर पुरे
हमर ओ होल आ नेहबाक स डायरेक्ट लगातार तीन गो होय गेलै।
तहिया सँ जादे होय गेलै, अबरी फॉल्स गेलै ने। तहिना सँ जादे अबरी फॉल्स गेलै।
हँ जेकि अबर इे कहली कि समझदारी सबकुछ सोच समझ करै तऽ हमहूँ सोचलियै कि हँ बड़ी ध्यानसँ सबकिछु। तऽ ध्यान से कयलाके नतीजा देखि की होइयै। ध्यान से करते -करते ने देलकै बढ़े पेड़े मे ड देलकै।
हँ नेहवा के मोबाइल पूरे खराब। हँ उहे ने ओकर मोबाइल से दू तीन गो होइए जाइ छै।
ह राजूवला ठीक छै। राजूवलामे ठीक होलै। जै गप्प कहिओ हो गेले त ओ अलग बात छै। नेहेबे बाला परेशानी कनि कम। आर एका, दुगो हमर लापरवाही।
हँ।
आ आइठ त दूगो, तीन, गो फिर होलो आइ।
हँ देखी आब के गो सुनै पड़तौ से सोची क मिनट होलो। भी कई मिनट सुन मिस। सए मिनट पुरले हन कि नहि पता नइ।
तोरा हार क करि सकैत छै।
नय ओतनामे कटि जाइ छै। तऽ कैसे कहै छ नहि कटि जाइ छै घरेमे। ओतने देरमे कटि जइत। हँ तऽ देख लियौ हँ ठीक छै। देखै छीयै अभी हमरा कते लग हमर एगारह बजके बारह सेकेण्ड होलो हन तोहर।
हँ हमरो वहाँ एगारह सोलहे होइ गेलौ ठीक ने।
आ बीस होलो, एकैस होलो, बाइस होलो, सेकेंड। देखते रही कहलके तो की ओतने लेगा कट जाएगा।
ऑटोमट्रिक थोड़े छै, हमरा लगै छै, जेतना मन ओतना जयके की।
नाया देख लै छियै, अभियए पता चले जतै इहो बात। कि जादे लेतै कि हँ -हँ अभी लास्टे ह अब खाली सुनेंगे जेखकर। जे करेगा सुनेंगेब खाली।
आब तोहर होइ गेल ने। ठीके छौ, तब तऽ टा बाइ -बाइ हो गेलौ एन्ने से।
कलहे से अपन टेंशन आइ राइत चेन् से सुति जेबै। भोड़े करतौ उ रजिबा छओ बजेऐ के बाद